हेलो
नमस्कार
नमस्कार
और बतैयौ अहां के हाल चाल सब नीक छै
सब ठीक छै अहाँके बताबै छी ने कैसन हाल चाल छी
हँ हमरो हालचाल सभ नीक छै सबके सब अच्छा छै भगवान के कृपा आओर बतै न अहाँके खाना हँ इहो तऽ बात है अहाँके खाना पीना भए गेलै
ह ई हाई कऽ तऽ खाना पीना हो
अहाँके खा हँ हमरो खाना पीना भइे गेले ओहि सँ अहाँ के खाना पीना में कथी कथी खाय छी कथी कथी भ लागै
चिकेन खैले छियै बिरियानी खैले छियै आ सुगर के मीट खोले छीयै अंडा खोले छी मछली खोएले छीयै रो कि सब्जी खेले छी यहाँके बताबै छी ने
हम तऽ खयले छी दाल चावल सब्जी सलाद खैले छियै अहाँ से बता दी सलाद मे रहल छै अ खीरा गाजर फेर चुकन्दर नम्बू ह हरि मिर्च ऊपर से चाट मसाला रहै छै। फेर अहाँ से बता दी कि चटनी रहै छै चटनी मे काट चा आम के आ अदरक के आ ओ सेद्धा नमक के के हरी मिर्च के चटनी रहै छी बड़ा नीक खाना लागै छै आज के हँ अहाँकेँ बता दी कि सब्जी मे रहल छै आलू मटर आ पनीर के सब्जी जी रहल छै बड़ा नीक आज मने दिल खुश हो गेल छै खाना खा के ' अहाँके ब अहाँके बतैए ने अहाँके खानामे हँ खियाबै जरूर खिलेबै अहाँके उ य यही पर के जरूर खिल होइ छै हम आऔर बतई नऽ आज अहाँ के खाना में कथि कथि क तिख ले छियै
ई आहाँ तऽ खोएले छियै न बतैले छी यहा के खोइले छियै तऽ
हँ बतैले छियै माता पिता लोग खा लेल थिन अहाँकेँ
हँ यहाँ के तो माता पिता लो खा लेल छै अहाँ के बताबे छै ने माता पिता खा लेल छियै माता पिता के मतलब तबियत ठीक छै ने हाल
हँ हम हम माता पिता सभ लोग स्वस्थ छै अहाँके माता पिता कि हाल सब नीक छै ने स्वास्थ '
हँ सब स्वस्थ छै स्वस्थ रहयके चाही भी
अहाँके एगो बात पता छै
नहि
ओहि बेर से नलबा मे पानी आके गिरे छै नलबा नलका मे हम कहै छी कहाँ से पानी गिरे छै अभी हम ध्यान दै छीये नहर मे हँ कबो
क गरंटी छी
कबो गारंटी कबो दे दै छी
कतना हम माँग मानै छै ने एक साल से ऊपर हो गेल छै पानी अभी नलका न नाबै छै पहिले दिन सुबहे खनि छे बजे से आबै छै साँझ के आबै छै एहिसँ
हुँ ऐसे होइ छै हँ ऐसे कभी कभी हो जाइ छै कभी दै छै कभी न दै छै
अब न एक सालसँ ऊपर हो गेल छै लेकिन न देबै छै एक वर्ष
हँ अभी दू तीन दिन से दै छै इधर हम हमरा ओड़ तऽ दू तीन दिन से दै छै अहाँके ओड़ी दै छै कि न नलकामे पानि
हँ इहा दे छै ह देवे छै ने बड़ा नीक नीक पानी अभी ने देबे छी मने लेकिन पहि बड़ा नीक लागै छै ई पानी पा अय रोपै ले होै छै
हँ सुनेये ने पहिले देबे रहल छै तऽ ओ चार सौ फिट गहरा पानी से निकले छै नीचे से तऽ बड़ा नीक बड़ा आ ओकर हँ बड़ा ठंडा पानी छै ओहिस तऽ हम बहुत नहायल छियै पहिले बहुत आबै तऽ बहुत दूरा पर दूरा पर घूम घूम के हम नहैये मोटर के पाइप लगा के आ परेसर परेसर भी ओकर काफी नीक
हँ हँ प्रेेशर भी नीक छै लेकिन का जनेब काजने काहे ने देबै छै मुखिया सबके कहै छियै इ से देबै छी पानी ने
न आज तऽ आयल छै आयल छै अहाॅं के ओर आयल होते
आयल तऽ ई चेेक करबै
हँ चेक करियै ने अहाँके आयल हो छै आओर बतै ने अहाँके हँ चेक करी अहाँके बतै न ' ओर बतेनए न अहाँके ओड़ीक के मौसम कैसन छै
नीक छै अहाँके बताबै छी ने '
हँ हमरो ओरी के मौसम काफी नीक छै ने ज्यादा गर्मी छै न जैदा ठण्डी छै मने सामान्य रूप से मौसम चलत छै यहाँ के कभी रौदा मे कभी रौदा छेक छाक होइ छै कबो कड़ा हो जाइ छै रौदा इहे सब छै अहाँ के बतैये ने अहाँ के ओड़ी छेक छाक करे छै का रौदा
अहाँके सुनैत छै ने अभी पानि जे करै छै न अबैत छिअय एमे न देबै छै
हँ अहा के ओड़ी न देय छी ते इधर आयल छी हमरा ओड़ी ते आयल छी आओर बयना
क छैा कहियौ दू चारि लाठी पीटे के मन करै छी
छोड़ियै ने ओ सब बात न करेके बात न समझमे होले अहाँके आओर बतै न अहाँके खानामे अहाँके पढ़ाइमे सभसँ किताब पढ़यमे सभसँ नीक किताब कोन लागै छै
यहा के तो लागे छै हिंन्दी लागे छै इंगलिश तो आबे छै ने उतना लेकिन सरजी पढ़ाबै छै त बड़ा नीक लागै छै कहानी सुनै मे
अहाँके सही बोलै छी बड़ा सरजी पढ़ाबै छियै ने तऽ बड़ा नीक सहीमे बोलय
लेकिन कहान हँ कहानिया सुनाबे छै ने उ बड़ी सुनेमे मन करै छै आ लेकिन ओहि ओहि बात ब सुने छियै ने पूछि लेबे छै खना के मुह बजय छै
हँ एकदम ई त बात अहाँके सही बोलै छी हमरो हमरो साथ हैय सन कय बेर भेल छै हम सुनै छियै मुड़ी डोलाव रहल छी आ जब हीं सरजी खड़ा कराबै छथिन तब हीं कुछो मुँहे से ब ह कुछो मुह से आवाजे न निकले छै आ ऐसे ऐसे सरजी के हँ मे हँ मिलाबै रहै छै मिलाबै रहै छै आ जब पूछि देवे छै त पिटा जाय छै बैठ जाय छै
आ ऐसे तऽ ठीक छै से लड़की सब नहि पढ़ाबै छै अब लड़की सब पास मे बैठ के पड़े छै तऽ पिटे छै लाज लाग जाइ छै ऐसे अब अभी त एक बेर पिटायल‌ पिखे छै लेकिन पिटेबे त जहिया लाज बड़ी लगते छै
हँ ओर बतैयो‌न‌ अहाँके हँ ओर बतैयो अहाँके कोना कक्षा मे पढ़ै छी ओहिसे
नवी कक्षा मे पढ़ै छै अहाँके बताबै छी ने कन सा क स पढै‌छै
हँ हम पढ़ै छियै अहाॅंस बता दी हम हमहु बारहवीं कक्षा में पढ़े छियै हमरा दू हजार सताईस में बारहवीं फाइनल हो जेते
ह
बारहवीं के एग्जाम हम दे देबै इमतहान अहाँके बतैयो ने अहाँके कतना कय हजार मे दिया त एग्जाम दू हजार छब्बीसे मे कि दू हजार सताइस ह
इहाँ तो अभी दू हजार सताई छब्बीस मे तो जेबै दसवी सताइस में जेबै दसवीं मे मने अठाइस मे देबै परीक्षा
दसवीं के
हँ काहेकि अभी अभी तीसरा महीना मे होइ छै ने त दसवीं मे जेबै ओकरा बाद तीसरा महीना मे ई फरवरी मे होइ छीयै तऽ देबे छै तऽ अठाईस मे दे देबे छै दू साल बाद
अहाँके बागवानी अहाँके फुलवारी मे कोन कोनसी पेड़ लगेले छियै कोन कौन से फल के कोन कोन से सब्जी उब्जी के फूल उलके कोन कोन से पेड़ पौधा लगेले छी अहाँ के
इहाँ तो लगेले छियै कटहल के लगेले छी आम के लगेले छी केरा के लगेले छीये अ लीची के लगे ले छियै याकरो नीम्बू के लगे ले छियै आ सब्जी मे लगबेले छिऐ आलू लगैले छियै भंटा लगैले छियै कोभी लगैले छियै आउरो कथी ब छी ने ओ एग एवाकान्दो लगले छियै ओर कथि बोले छी अंडा लगैले छी अंडा खैले छी
हँ
ओहो लगाबै छीयै हम जमीन मे आ ओकर पेड़ो छियै हमरा पास
ओर बताबै छी और बताबै छी आम मे कोन कोन प्रकार के आम लगावे छियै
यहां ते लगाबे छी मालदेव एक किसनभोग आर कथी आम बोलै छियै ने दस दशहरा आम ओरो बिजु आम ओर ह कथि बोलै छी सिन्धु आम सिन्धु आम सु च छी बहुत नीक लागै छै
सिन्दूरवा आम सिन्दरवाम बड़ा नीक लागे मे बाड़ा रस रहै छै
हाँ बड़ा रस
आ लाल लाल हो जाई छऽ लाल लाल
अहाँ के बताबै छीयै बगीचा मे कोन कोन सब पेड़ लगाबे छी आ आम के बगीचा छै
ते ने अहाँ के कटहल उटहल के पेड़ लगेले छी कि ना
हा कहले छी ने कटहल भी लगेेले छी कटहले हो गेले छी खाय छै
हाँ हम कटहल के सब्जी खाय छीयै कटहल के कौआ खाइ छी कटहल के फेर कटहल के बीआ के आ घाम रौदामेउ सूखा के आ ओकरा के तेल में भूज के बड़ा नीक लागे छै अहाँ से का बते इतना नीक लागै छै बड़ा स्वादिष्ट लागै छै या फर अहाँके रु अहाँ के रुके न अहाँ के बता दी कि कोआ खलई न कटहर के हँ ओकरा के का करे छी कौआ के कटरबा के फाड़ ले छियै ओ ओमे से कौआ के निकाल लै छियै फेर कौआ के निकाल के ओहिमे अच्छे से ओकरा के ओहिमे से बीआ अलग कऽ के ओकरा के रौदा मे धऽ दै छी आ जौन कौआ ओमे के रहे छियै ओकरा के क कटोरा में रख के आ रोटी जरे इतना मने स्वादिष्ट लागे छै खाय में
अह के सब्जी‌ ना खाय छै कऽ जे डंटिया सुनै छै ने ओ नहि कह
हाँ अन्दर के जौन डंटिया रहै छै मोटका ओकरो सब्जी बनय छै सूखा के
हाँ सुख
हाँ बड़ा नीक हाँ उहो बड़ा नीक लागे छै स्वादिष्ट लागे छै
हमरा तऽ यहाँ के कटहल खाई छी लेकिन दू से चार गो खाय छी मीठा हमरा चीज पसन्द नऽ छी आ जी बोले छियै तेल मे फराईकऽ के खा भले ओ खा लेै छै लेकिन सब्जीयो हम ना खाय छी ओतऽ ना
हाँ सब्जी तऽ हमरा
बगीच बगीचा में कोन कोन सा पेड़ लगायल छियै
हम तऽ बक बगीचा में अपना लगेले छी आम के पेड़ लगेले छियै दुगो कटहल के पेड़ दुगो केला उला के पेड़ लगेले छी फेर दुगो पपीता के दुगो निम्बू के तीन गो अमरूद के लगेले छियै फेर एगो गुल गुलर के पेड़ लगेले
चले छी अहाँ से बात कर के बड़ा नीक लगै छै अहाँ के म
के बाड़ा नीक लागल फेर तहिका देर मे अहाँ के हम फोन करै छी सिम्पल फोन तऽ अहाँ से बात करबै गप्प शप्प करबै अहाँ के उधर से ना करबै ठीक छै अ धन्यवाद नमस्कार
धन्यवाद नमस्कार